हा 'जय झूलेलाल' भेण।
'जय झूलेलाल' भेण।
हा! ॿयो भेण तवांजो नालो। अच्छा दिशा, हा दिशा काथे रहेंदा आयो भेण।
मा भुसावल में तां।
अच्छा भुसावल, मां अमरावती में हा। अमरावती में रामपुरी कैंप में।
अच्छा रामपुरी कैंप में त मां ईंदी आयां नानाणा आयेन मुहिंजा। मा हाणे बि आई अम महेनो पहेरां, रामपुरी कैंम मम मिठू चक्की ऐ सामूं।
अच्छा मिठू ई चकीअ ए सामूं, हा चलो हुतां माणून खे एॾो न सु सुञाणान मां।
न हिक वरी ऐ न हुते रहंदा आए न इहो साई बाबा मंदिर तव न।
अच्छा-अच्छा हा हुते केर।
उते बि मुहिंजे मामा यो घर आहे हिक मामा हाणे हुते रहंदा आए न, हाणे हाणे शिफ्ट थ्या आहेन ॿ साल थ्या तन।
अच्छा! त हुते छा सरनेम हुनन जी।
ऊं रहंदा हुया। उन्हन जी राघाणी।
अच्छा नागवा अच्छा-अच्छा, राघाणी अच्छा-अच्छा।
हा तव्हां काथे रहो?
मां रामपुरी में भवन जे साम्हूं निरंकारी भवन आ न। भवनये साम्हूं। हा -हा उते ई हा उते ही आ न। तॾहिं हा- हा उहो तॾहिं हुते साम्हूं ई आ न उहो ई तॾहिं त पुछमांव मां ईअं शक्कल खां ई ॾिठल आहिनि सभु उतां जा माण्हू ईअ सुञाणान पर नाला ईअं सभिनि जा हेॾा न सु सुञाणा भाई नालाले सां। हा -हा मां हाउस वाइफ आहियां घर- घर ही हूंदी आहियां।
अच्छा पोइ भावन में हुन रतिका मतलानी सुञाणींदव?
हा उहा मुंहिंजी फ्रेंड आहे न साहेड़ी आहे उहा मुंहिंजी हा। हा मुंहिंजी बि साहेड़ी आ असां गॾु ई आहियूं। उअ किटी में विझंदी हुई विझंदी हूंदी फोटोस